हॅं हेलो नमस्कार।
अ समाचार
अपन हम समाचार हाल सब चिज तऽ बढ़ ठीक छैयअहाँ कहियौ अहाँके की हम हाल समाचार।
सब बढ़िआँ ये। आ सुनने रहों कि दीदीके मधुश्रवश्रावणी भेल रहै केहन रहल।
मधुश्रावणी तऽ ठीके रहलै लेक किन हमरा एहिके विषयमे कुछ जादे पता नहि ये हम बाहर रहल छी न तय दुआरे एहि के लौ क हमरा पता नै ये इ विषय में अहा किछ बता पाबू ई विषयमे तऽ
ओहिमे जे शादी भेल रहैत छैय ने जेना अहाँके दीदीके पिछिला साल शादी भेल रहए। तऽ मधुश्रावणी आबैत छैय एकटा महीना होइ छैय ओहिमे जे जहिमे जिनकर विवाह भेलै से और ओरो भी लड़कीसभ। महिलासभ फूल ओढ़य लेल जाइत छथिन ओहिमे फूल तोड़ै छैय। पूजा पाठ एना होइ छैय मतलब खूब मोन लागै छैय।
अच्छा ओही वला हम देखने छियै ओहिमे कि मतलब कुछ लेडीज सब के फूल लोढ के लो जाइत डाला मे। अलग-अलग तरह के फूल छलैए सब रंग के।
हँ तऽ ओकर बाद ओसभ जाइ छैय। आ जेहना शादीमे जे दुपट्टा ओढ़ने
हेलो। हेलो।
हेलो।
हँ आवाज जाइए ने।
आवाज जा रहल ए।
हँ मिथिला के तऽ एते पाबनि सब छैय की कहल जाय। अहाँ बताउ कुछु अपन पावैन के विषय में अहा के कोन पावैन ज्यादे नीक लागे ये।
हमरा तऽ सभे पाबनि नीक लागैए लेकिन एकटा पाबनि होइ छैय ओ भाइदूज होइत छैय जब भैय दूज अपना सबके भरदुतिया जे कहै छियै।
भरदुतिया कहियौ।
हमरा से बड़ नीक लागैए ओहिमे अरपन पारल जाइत छैय। तऽ हमरा सेहो पारऽ आबैए।
अच्छा उ जे आगन मे पारल जाइ छैय अरपन।
हाँ ओकरा फूलय ल दऽ कऽ ओकरा पीस कऽ
ते
हँ ओकरा पीसू, फेर ओकरा ओहिमे बनाउ, ओकरा नीकसँ सुन्दरसँ क पारू। अरपन के तऽमे नीक लागैए इहो पाबन।
हम सुनने रहियै कि मिथिला मे छैठ सेहो बड़ी सुन्दर मनायल जाइ छैय। छैठ
छैठ पाबेन के की कहू एतेक नीक लागैत छै एहिमे। भोरका अर्घ होइत छै सँझका अर्घ्य होइत छैय और जेना खरना भेल तऽ ओहि दिन दिन बनै छै प्रसाद बनैत छै जकरा हमसभ महाप्रसाद कहैत छियै। तऽ ओहिमे गुड़के खीर बनैए।
हम सुनने छलियै कि महापर्व छै।
हँ हँ आ बहुत कठिन व्रत होइ छैय।
अहाँके घरमे केओ करैत छैथ कि नै।
हमर माँ करै छथिन।
तन हुनका तऽ बहुत चाइर दिन भुखले प्यासले रहब पड़ेत
यए दुआरे तऽ कहलहुँ बड़ कठिन पाबैन छैय। सभसँ नहि होइ छैय कोइ कोइ सकै
सुन छिये की सेहो की हाथ वाथ धो धो क रहय पड़े छैय पूरा एकदम देखय पड़ैत छै कि किछु गलती नहि भऽ जाय।
हाँ ऐठ कूठ नहि होय ह निर्जला।
हम अपन माँ, माँ पापा से सुनै छी। छिये कि इ में जे गलती भ जाय छैय तऽ छैठ मैया उनका ओते भारी के दंड दौत। दै छैय।
एहि दुआरे सभ नहि करै छैय ने।
अऽ ओईमे ओते सुनने हेबै कतेक प्रकारके बनै छैय अनेक रंगके बनै छैय ओईमे ठेकुआ, पिडुकिया
ठेकुआ हँ हँ खजुरिया और अनेको प्रकार के फल मिठाई घैला, हाथी चंगेरा, सूप, केलाके घौर
सबटा ओईमे पड़ै छैय।
हम तऽ एक बेेर देखने छियै बस बाहर स संजोग से छैठ मैयाँ के बुलाबा रहे तऽ आबि गेल रहू बाहर स त ओईमे देखने रहियै, बड़ी नीक लागल हमरा त सबसे
मतलब
हँ हँ, से त रहबे करै बुलाबा आयल रहै तैयो तबे देख पेलियै हुनकर पाबनि, नै त नसीब वलाके होइ छै
एकटा छठिेए एहन, छठिेए एहन पाबनि छै जईमे सभ कोइ, मतलब भरि साल लोक बाहर रहत लेकिन छठिके कालमे लोकसभ, जतबो दूर रहै कतबो दूर सभ घुमि फिरि क गाम पहुँचे जाइ छै ओई दिन।
हं, ईंस्टाग्राम पर त हम देखने रहियै कि जे नई गाम पहुँच पाबै छै ओ जत रहै छै ओतय अपन छठि क लेलक ओतेय पोखरि या नदी मे जैमे भेटलै।
पहाड़ कहाँ छै?
तब अब की करू? लोकके मजबूरी छैने ओईमे आब सभ त नै आबि सकैये आब बुझिते छियै त ट्रेन रेन मे केते भीड़ रहै छै छठि के समय पे अते सभके पार नै लागि पाबैय छै, ने टिकट भ पाबै छै आ लोक एते जादे महंगाई के बढ़ल महंगाई के कारण सब आब प्लेन स त नै आईब पाबै छै न।
सेहो बात छै।
सबके बस सबके बस के बात नहि छै कि ओते महग पाँच पाँच दस हजार के प्लेन में जाय आबै त बुझिते छियै केते महंगा होइ छै ओसभ त खाली धनिक आ प्लेन उलेन
त दीपावली केहन लागैए अहाँके?
दीपावली त हमरा दीपावली सहीमे कहू त हमरा एगो छठि के बाद जे पसन्दीदा प पाबनि छै अपना आरके ने त हमरा दीपावली सेहो बढ़ियां लागैए। ओईमे अपन दिनसँ कए दस दिन पहिले से तैयारी वैयारी स्टार्ट क दै छै साफ सफाई घर
दिवालीमे त घर साफ एमहर झाड़ू ओम्हर झाड़ू घरे झाड़ैत झाड़ैत त
हँ हँ हँ, त जब बाड़ी दुआर सब मिल के घास वास साफ केलु, अपनो सब।
चमकाउ, ओकरा घीसू जखन तक नहि चमकत, नहि त वैज्ञ माँ फेर डाँटत की की साफ
हँ, रंग लगाउ ओहिमे कुर्सी उर्सी साफ करू पूरा एकदम आ ताहिके बाद लाइट वाइट चमकाउ जते लाइट, जते के खराब खराब छै से लाइट बदलियो एकदम सेहो सब करब पड़ै छै, पूरा भ भग जुड़ शीतल, जुड़ शीतल हमरा दादी करै छलखिने माँ करै छथिन सुतल रहै छैयतखने अ कऽ माथा पर पानि दऽ कऽ क कहै छथि कि जुड़बी जुड़ेबी न। से सब सुना में नीक लाग ती चाउर धो कऽ
नीक लागै छै इसभ। आ ओहिमे एकटा और पाबन होइ छैय। एकटा और पाबैन होइत छैय अपनासभमे जहिमे भोरे भोरे रातिमे राखि लेल जाइए बसिया चाउर और ओकरा अगलाा दिन भोर मे चढ़ावै ला रा खल जाइ छैय फेर केराके पातपर ओकरा हर घरके जतेक कोना भेल हँ ओकरा दऽ कऽ आ फेर ओहि दिन खायएल जाइ छैय बड़ी फेर सब्जी दू तीन रंग के फेर तिलकोर के तरुआ भेल। भात भेल, दाइल भेल, दही भेल, चीनी
आब आब आब तऽ कुछ दिनमे अगस्त के जे मा माछ छैय ओहिमे तऽ अहाँके की कहई से चौड़चनो होय वाला हय। चौरचन के तब हँ हमरा घर मे होइ छैय चौड़चन हमर माँ करै छथि चौड़चन
उएह बला पाबनि भेलै ने जाहिमे केराके लऽ कऽ छतपर जायल जाइत छैय मतलब
हँ हँ छैठ केह सकै छैय छोट छैठ क कैह सक सकै छियै। जेना छैठ मे अहाँके हँ जेना छैठ मे सूर्य भगवान के अर्घ्य द देल जाय छैय जना चौड़चन में अहा के चंद्र भगवान के आ अर्घ देल जाइ छैय। सुबह शाम अहाँ सब कोने कऽ रहल छैय तऽ सामने जा कऽ अर्घ द के फेर खेनाइ खेल जायत ओहोमे तऽ सब रंग के चीज बनै छैयखाय पियै बला।
ओहोमे बनैत छै पिरुकिया ठेकुआ किएकि हमर हमसभ तऽ नहि करै छलियिन हमर घरके बगलमे चाची छथिन करे छथिन तऽ मतलब अते नीक खू पिरुकिया बनाबै छथिन खोआ डालिकऽ अति नीकसँ ओकरा बुनि बुनि कऽ बुनि बुनि कऽ फेर छानथिन ओकरा। बड नीक लागै छैय।
हमर माँ तऽ नारियल के भुस्सी जे होइ छैय सूखा नारियल के भुस्सी
अच्छा फेर ओकरा पीस कऽ जे ओहिमे पड़ैत छैय भुनि कऽ
हँ हँ से बला बनबै छथिन हमरा ओ बड़ी नीक लागैए। हँ हम इसकुलमे रहियै जहन जहन हम स्कूल में रहिये तऽ बने छले ते सब दोस्त ले लो जाइ छलियै ह टिफिन मे।
अच्छा।
आ और सब कहियौ कुछ न नया निमकी
हँ जेना अपनासभ कतो बाहर गेलों तऽ खाय लेल कत्ते सुविधा होइत छै लोक, ट्रेन पर कि नहि खायके चाहैत छै कि केहन हैत।
हँ क गन्दा हेतै, की हेतै, केना बनेने हेते। तऽ अपन घर से नीमकीन भऽ गेले त। के बाद भ गेल अहाँ के बहुते रंग के लिट्टी, ठेकुआ सब, बगिया सब ल गेल। अपन ट्रेन पर खायले, बगिया तऽ हमर पसन्दीदा चीज ह। बगिया हमरा बड़ पसन्द।
ओहिमे ओकरा भरि कऽ ओकरा बॉइल कऽ क।
हमरा हम, हमरा घर में त तीन रंग के। चारि रंग के बगिया बने छै, अहाँ खेने छियै तीन रंग के, चारि रंग के बगिया।
हम दू रंग के खेने छीय, हम तीन रंग के एकटा दालिवालला एकटा आलूवला। बनै छै, एकटा गुड़ोवाला बनै छै।
दूधो वला होइ छै। खेने छिय दूध वला नहि, हम खेने छियै हमरा, हमरा आरके। पाबनि एगो होइ छै, ओहि में चढ़ितो छै दूध-पिट्ठी कहल जाइ छै।
अच्छा दूध पिट्ठी, तऽ दूध पिट्ठी हमरा ओ याद आबि गेल दालि पिट्ठी। कुट्टी हमरा सभके घर में बनैए चाउड़क आँटाके। चऊड़क नइ ओ गेहूँके आटाकेँ बनै छै ओ। फूल सनके ओकरा बना-बना कऽ दालिमें बनै छै ओ। दालि-पिट्ठी कहल जाइ छै ओकरा।
हँ दालि पिट्ठी, राइत कऽ हमरा आरके घर में बनै छै तऽ।
अचार आओर चोखा भेल, पापड़ भेल, एहि सब। साथे घुरिकऽ जे नीक लागैए ओकर स्वाद हमरा।
केना नहि लगते, मिथिला के भोजन जे छै मिथिला के।
बड कोइ ओहि में फोड़ फोड़नो डालैए दलिपिट्टी।
हू।
फोड़नो डालैत छै बहुत कोई सूख। सुखा मिर्चके आओर जीरके फोरन पड़ैत छै ओहिमे।
हां, असली मैथिल भोजन त लेकिन सुबह के टाइम पे चूड़े दही भेले। चूड़ा, दहि, गूड़, केरा। एखन, एखन, एखन तऽ आम के मही एखन तऽ आम। एखन तऽ आम के महीना। एखन तऽ आओर मजा आबे छै, मालदह आम भऽ गेल, गुलाब खास भऽ गेल। पहिले कते गुलाबी- गुलाबी आम।